हेलो
हेलो
हँ
हँ यै नैना कत गामे पर छियै कि बाहर चलि गेलियै
हँ बाहर चलि गेलियै
चलि गेलियै किया कॉलेजमे छुट्टी नहि छलै की
नहि नहि छलै आब लेकिन गाम पर के मतलब आब तऽ चलि एलियै गाम पर स लेकिन बड याद अबै ह गाम पर के
हँ जे गाममे माजा अबै हइ से बाहरमे थोड़े अबैत हइ बाहरमे बुझैत छियै की होइ हइ ओतबे दूरमे रहयके पड़ैत हइ अहाँ कतहु ज्यादा नहि निकलि सकैत छी।
हँ से तऽ बुझै छियै गाँवमें तऽ घूम फिरू मन लागि जाइ अ
हँ गाँव घरमे मल लगे है कि ने अभी तऽ आम लीची के सीजन छियै
हँ हँ अब इहो सब पेपर हय हमर सोलह तारीख स चलि एलियै
हँ कहने छेले कि सोलह स पेपर छियै।
हँ हँ कहने छैय
हू
ह्म आओर अहाँके खाना पीना बनि गेल
हँ यै हमर बच्चा रोये छलै कनै छलै तऽ हम मैगी चढ़ेने छीयै ओकरे लए।
ओ तऽ रोटी सब्जी ने खात मैगीये खैत
यो सब्जी खाली आलू खाइ हय लेकिन अभी बुझलियै अभी मैगी अनल कतहुसँ हमरा कहल के जे कि हम मैगी की खेबै
करू नहि खाय हइ
करू नहि खाइ हय आलू खाइ हय से धोइए के खाइ हय।
सेहो बात
हँ एकटा मिर्चाइ अहाँ भुजिया ई सभमे धऽ देबै ओ लएका खा नहि सकै छैय।
अच्छा तऽ बचपनसँ नहि खेने हेतै ने तऽ कोनो कोनो बच्चा नहि खाइ
नहि खाइ हय कहियोसँ नहि खेलकै बुझलियै आलू खियाबै छीये से सब्जी के से धो धो क पानी से धो दै छियै तब ओकरा रोटी साथे खीबै छी
ओ कोइ बात नहि धीरे धीरे सीख सीख जैत ना नमहर हैत त
हँ हँ देखियौ आब की करै एहि ल एहि लऽ तऽ सभ लोक कहै छथिन कि चित खेतियै ने तऽ जल्दी जल्दी सभकिछु बजतियै
ओ हँ ठीके क कहै छैय सब
आहान के की सभ होइ छै
आ कथी कहै छियै
अहाँके
हमर सभ एखन कथहु नेे भेलै ह मम्मी बाजार गेलै
ओ अभीर मम्मी बाजार गेलखिन
हँ थ आ जेत
ओ पुआना के ओतहि छथिन
हँ अता ही रहै ह
त तऽ नीके ह फुआ ओतऽ जाइ चलि जाए तऽ हब कि नहि हँ
हू
जाइ छियै फुआ ओ तऽ
हँ जाइ छियै कहियौ कहियो अपन
ओ कहि नहि त अबी तऽ गर्मी बड्ड लगै छै
हँ आइ दू दिनसँ गर्मी बढ़ि गेलै कनी दिन पहिले बारिश भेलए छलै गाँव सली होहिके बाद बाहरि हले
बारिश होइ हइ कि नहि तऽ कनि मौसमो ठीक भऽ जाइ हइ गर्मीसँ बुझैत छियै माथोमे दर्द भऽ जाइत छै
हँ हँ हँ हँ बड़ी दुखाय लै माथा
हँ यै हमरो आइ भोरसँ तऽ ठीके छलै दुपहरियामे छतपर बड़ रूमपर गेलियै कि ने छत वला रूम पर ओहि वर्ष एक साइड मे माथा जे अन्दर से कनि कनि अथिी भेलै से अभी तक बुझियौ तऽ दुखाते है
ह त पर गर्मी सब जाइ
ओ ऽ गर्मी ह से भैलेहे तै किने ताहिमे कि ठंढा तेलो धेलियनि ह माथामे
हँ तऽ ठीक भऽ जायत ओ ने गर्मी हे ताहि दुआरे भऽ गेल हैत
हँ हमरा गर्मी गर्मी ने कनि
खाइ छियै
हँ एकदऽ हम दबाइ रखै छीिय कि बिना दबाइके हमरा ठीक नहि होइ हइ कि ने अभी कम हय तऽ बर्दाश्त करै छी के आ बुझेतै कि नहि ठीक हत तऽ जााकऽ दबाइ खा लै छी
ओ ह आदत पैर गेल छैभूष
हँ आदत पड़ि गेल है एनऐते गोरमेे सब कमाइ वला सब बाहर भीतर जाइ है हमर सबके घरे मे माथा दर्द भऽ जाइ छै
हँ आरो कहुँ खाना पीना कथिी बनलियै
खाना पीनामे कथी कहू आलू उबालि कऽ आलू परवलकेँ सब्जी बनेने छलियै
ह
आ दाइल दीने मे बन कनी तऽ त कनी आब भ रोटी ने लिए
ओ
हेलो
हँ हँ
बात छियै कि हँ कहू ने
हँ हम कहैत छी आओर कहु अहाँ पहिले
हम तऽ बड बजलियै अहाँ बजियौ ने
अच्छा तऽ आर अहाँकेँ आबि गेल साउस कतय गेल छेल
सासमे छथिन सास त बजार गेल छथिन
ह
सास बजार गेल छथिन अभी घर पर नहि छथिन
अच्छा बाजार गेल छथिन
हँ बाजार गेल छथिन बाजारोमे हमर सबकेँ घर छियैक नहि तभी ओहि घर पर गेल छै
हँ ओ घर है दू दूटा घर अति।।
हँ गाँमोमे घर छैक बाजारोमे तभी ओ बाजार वला घर पर गेल छथिन
अच्छा तऽ निम्मन हाँ दुटा घर दुनू घर पर जाय छिए घूमय तम ने
हँ हमही हम जाइ छी कभी कालकेँ कियाकि अभी तऽ हम एतय रहय छियैक ने
अ आरो सब कहू ने
की कहू अहीँ कहू ने हम तऽ बड्ड बजलि अहाँ बाजू
अच्छा तऽ आ अहाँके उ आबि गेल छथिन कि नहि
नहि दोकानपर सँ अबैत छथिन नओ बजे रातिक कँ बुझलियै कियकि भरि दुपहरियामे तऽ कोइ कस्टमर नहि अबय हे न जे भी आबे के रहै से टाइम अबय छैक
ओ हँ से त ठीक छैक एक रेसिपि भ ह बन मोमोज बना लै छियै
हँ ये मोमोज तऽ हम बनबय छियै
तहि एको बेर बनेलियै य
हँ ई सबमे तऽ हमर ननदि छथिन एगो ओ बड्ड तेज छथिन हुनके देख कऽ हममूँ सिखने छियै
तऽ एको बेर बनौलहि कि नहि बनेलही
एको बेर बड बेर बनल हय हमरा घर मे अहाँ एक बेर कहै छी।
अच्छा। तऽ हमरो खिआयब हम आयब तऽ।
उस ओहिमे हँ ओहिमे अहाँके बन्दा को कोभी फेरसँ दूध के फाड़ि कऽ पनीर के अथी घस के रखियौ भूज कऽ ई सब धऽ के बनेलास से ने बड नीक बनय हय
ब अपने
हँ चटनीओ बनै छै आइ काल्हि तऽ मन्चुरियन चलै ह मार्केटमे बुझलियै तऽ मोमोजके बड़ नाम चर्चा कम हो गेलै य
हँ
ह हमहूँ सब गेल छलियै तऽ बड्ड मोमोज मंगाबै छलियै कोई जाइ छले कान टी हमरा सब के मार्केट से तऽ ओतऽ से खूब मंगबै छलियै
हँ तऽ हम्मे मम्मी आनि लैय हम कुरकुरे मोमोज
ओकर चटनी तऽ हमरा सभके एतेक तीत लगै छै ते तीत लगै छै लेकिन की करियै तैयो खाइ छियै
नहि हमरा ओतेक त तीत नहि लगैत रहै कि आदत प‌इर गेल हेए
ह मतलब तीत लगैत छै लेकिन की करिय खाइ छी तैयो नीक लगैय ओ चलिते
हँ तैयो स्वाद के चलते खा लै छथि
हँ पहिल हमस चाट चाउमीन पैक करा के अनै छलिय आब तऽ मोमोजे पैक करा के मंगबाबै छियै
हँ चौमीनो तौमीनो खाय छै छियै
त हम खाली चौमिंग परीक गेल छलियै जब जाइ छलियै होटल मे बैठ के जाइ छलै चौमिंग खा क चलि अबै छलीयै
अच्छा हमू हमरो तऽ आनैय हे मम्मी तऽ बहुते अच्छा लगतै लेकिन कहे ह खराबियो करो
हँ ई सब तऽ बाहर के इ फास्ट फूड सब नहिये खाय के चाही सेहत के लेल तऽ ठीक नहिे होइ हय लेकिन आदमी के बुझे नहि छियै मन चटपट छटा करेके लेल ई सब खा हे पड़े हय कभी काल
हँ सेहत खराब भ जाइ ह
हँ अरे हमर बोलै रहै छथिन कि बच्चा केँ कछु बाहरकेँ नहि मैगी तैगी खिबय लए
हँ हँ
हँ बजैत रहय छथिन कि आलतू फालतू एकरा नहि दय ले
हँ तऽ भनै एखन तऽ ओतेक नहि देबय
ह नहि खाइ हेना अभी गेल छलै बाहर किने तऽ की कहली
कहैत छी बौआ ठीक रहय हइ ने
हँ ठीक छै अभी गर्मीसँ कनि सर्दी भऽ गेल छलैक
ओ तऽ नहि त ओना तऽ खेबे नहि करैत अछि कहैत छैक अल्लू धऽ कऽ खाईले तऽ
हँ आलू खाईत छी धो कऽ खाईत छी अच्छा एकर मैगी कनि तैयार भऽ गेल छैक हम खिया कऽ फेर करैत छी आँय
ठीक ठीक खिया दियऔ बच्चा कानअ लागत
ठीक छै उठेबै कि नहि बादमे
हँ उठा लेबै ठीक है
ठीक है हम तुरते करैत छी
ठीक छैक